हेलो हँ गोर लागे छियै एखन तुरन्ते उठि गेलो
हँ कखनो कखनो लागि जाइ छै बढ़िआ तुरत्ते
हँ एक तीन केने रहै अखन नइ एलै हन ऑप्शन काल्हि ओकरा फोन केने रहिय नंबर देने रहै रशमी से
ह एगो रजिस्टेशन फॉर्म होइ छै बुझलहि ओ रजिस्टेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरली ह तु
ओ फॉर्मसभ तऽ भरि देलियै ओहिमे कहै छै जे पिन अथि दैत छै कि पिनकोड
जब एतअ रहै छै तऽ एतुका द देही
ओतुका सब तऽ देलियै पता नहि कोन वला ओ कहलकै जे हम अहाँके एगो छै न पिनकोड भेजब से अहाँ जखन देबै
ओ तऽ भेजल को नै
नहि भेजलकै हँ आ फेर ई करै छियै फोन की कहै छै कहलक जे
ओ काज मतलब ई खत्म हेतौ तकर बाद ट्रांसक्रिप्शन के काज किया कि रश्मि सब के भए गेले ते आब ओकरा सब पर ट्रांसक्रिप्शन वला आबे छै
अच्छा अच्छा हँ छै इ टास्क पूरा केलाक के बाद पता नहि की छै आइ दिन फेर करबै कहबै जे किया नहि भऽ रहलै
हमरो म तऽ बकिए छै छओ गो एगो एखन अगर तोरा सँ करबौ तऽ पाँंच गो फेरो भेज देते मतलब पच्चीस गो हेतै तऽ पाँच गो आओर भऽ जेतै तीस बाकी किए छै ताहि दुआरे आ रातिमे हुनको करेले बौओ केलकै हन कथी डाउनलोड त खोजै छियै ओकरापर एगो कऽ लेबै हिनकापर चारि गो तऽ हिनका तऽ टाइमे नैय रहै छै कहै छी हम बात करब कोनो घर जेतेन तऽ आरामे करब बाहर गेलै तऽ कामे मऽ अब भइये नइ छै मौसम केहन छौ
इधर तऽ ठीके छौ अखन मौसम
ओ मौसम त
पड़ै छौ लेकिन ठीक छौ
हँ एखन ओते गर्मी नइ छै जान प्रान ले बला एम्हरो ओहर छै कनि उमस बला तऽ होइ छै लेकिन ओ
हँ से अन्दर मे नेय बुझाइ छै बाहर तऽ छैहे
हँ हँ आइ स्कूल सब गेलो बच्चा सब
नइ गेलो की हमहू छोड़ देलियै मोन नैय ठीक उठिए नइ भेल
अरे थकान भऽ जाइ छै
बर थकान गे खुशबु की पुछ नैय
हुँ ओ है न ओकरो रास्ता पेड़ा जेनाइ एनाइ उहे तऽ कहतौ गुड़िया की जे तू सब तोरा जेना हम रहतिये ने तऽ हर छ महीना पर कम से कम नहि बेसि त छओ महीना पर जरूर जतिये हम कहलिये कहनाइ आसान होइ छै छै लेकिन जब रहय लागे छै लोग तऽ फेर उएह बहुत परेशानी भए जाय छै नहि भऽ पाबै छै भऽ पाबै छै
नहि होय छै औहेत एगो गुरिया दी रहे छै साल में तीन बेर आयब जय छलय
आयब जाय हँ ह
आ आब मिलल होइ छै सएह होइ छै लोकके
देखी ने ओकरो टिकटे नहि बनै छै ओकरऽ गर्मी छुट्टी नहि छै बच्चा सभके
हँ हँ ओकर सभ तऽ एखन जुलाइएमे होइत छै
हँ एक ह जुलाई से छै आ ओकरा माँ कहलखिन की जे गाँवमे गाँ नहि जाइ चाहै छै बच्चा सब गर्मी मे ओकरा सबके दिक्कत भऽ जाइ छै सब चीज के म कहलखिन की एते ही बजा लियऔ कनि कनी मोन ओकरो दोसर रंग भऽ जेत तऽ आ बच्चो सब कनी अथी भऽ जेतै एतौ तऽ आबै लए नहि दिक्कत छै आ कहलियै तऽ फेरो आब एगो टिकटे ने बने छै एगो बनेलके एकैस क तऽ ओ नहि तऽ नहि घसकलै जेना तीन चारि पाँच होयत तीन चारि
तऽ नहि आब हमरा जायमे एनहि भेलै ने ई सब ईता कटा लेलखुन आनन्द अथि की कहै छै ई बिहार संपर्क क्रान्तिमे दस दिन नहि हँ त ओ अंशु कहलक ओहि टाइम दीदी अइंख क ऑपरेशन करे रहे ते गेल रहियै देखे ले त अंशु कहलकै जिजाजी ई नहि कन्फर्म होयैत कैंसिल करबा ली ओहिमे हमर बड़का भैस सुर के अपन जान पहचान के छल तऽ ओ कहलखिन कोनो ने कटवा ले हम कन्फर्म करबा देबौ‌ ओहि मे भऽ गेलै ईद बला मोहर्रम ईद भए गेल रहे बकरीद
हँ हँ हँ
ओहिमे ओहिस एक दिन पहिलेे भऽ गेल रहे आब कोनो स्टाफ सब के अथि ने नहि रहे तऽ नइ भेलै कन्फर्म टिकट तऽ पीसा कहलै तब ने बससँ गेलियै
हँ तऽ बस बढ़िआँ भेलौ ओइसँ मने ट्रेन नइ होइतौ ओकर एकर नइ तऽ नइ घसकलै डेली देखैत देखैत लास्टमे ओकरा कैंसिल करबा देलकै आब कहलकै तत्कालेमे करेबै आ तत्कालो मे आइ केल्कै तऽ नइ भेलै आब ओकर मोन बड्ड दुखी छै बहुत आय कनि ऊपरसँ की भेलै तऽ आइ ओकरा सबके ठाकुरबारी मे राम कथा सब शुरू होइ छै आइ से त कनि बढ़िआँ से आयोजन होइ छै तऽ ओइमे सब गेलै तो इ त नई गेलै आ ओतसे सब लाइभ करै त अपन फोट फोटो सब भेजे आब एकरा तऽ एकरा त हुनका तो मिश्र जी के त बड न इसब चीज मे तऽ बड ने ई सब चीज मे इंटरेस्ट रहै आब ओकरा सबका याद आबै जे पिछला साल मतलब ओइ साल एना जाउ आइब क कहलकै बड कानलकै कहाँ देना त ओहे ले तऽ सास कहलके की जे हँ भौजी बड़ कानलअहुँ हेन टिकट कन्फर्म नहि भेलै से त कहलत कि हे हम ओहि दुआरे किये कानब त कहलखिन एलखिन कहाँ देना हय टिकट भैयए जेते कानय किया कि हम आहां के केनाहु क भेजबें करब कहलकै नइ नइ ओइ दुआरे हँ ओइ दुआरे नइ कानलियै याद कत कते बिसरते मोन तऽ आबे जाइ छै ने लोकके समय समय पर
बुझी न ओ जखन अपना सबके ओहन दिमाग मे की भऽ जाय छै ओ तऽ जेनीेक ओ केना बिसरि जेतै हेगे कतबो सुखी भऽ जेतै लेक लेकिन ओ थोड़बे कमी केओ पूरा कऽ सकै छै
अगे सुखी हेतै तैयो आओर एते मने हेतै फील आ ओएह ने कहलकै कहलकै देखहि काल्हिके डेटमे बाले बच्चा अगर किछ नीक करतै तऽ ओहूम लोग फील करतै ह जे आखरौ अब हम कहलियै कि तू टेंशन नहि ले ओ चाहे जेना हेतै तोहर टिकट हेबे टा करतौ कयले जेतै किछ ने किछ केएल जे आय राजधानीमे देखलकै ओहोमे नहि भेलै आब हम कहलियै ओहिमे डेली देखथिन
ह हँ
केनाहु केनाहू ई कहलखिन एगो हाजीपुर स्टॉपेज छै कहलखिन हाजी के पुर छै त कोनो दिक्कत नहि छै हम हाजीपुर से आनि लेब आहाँ मतलब अहाँके सिर्फ उतरैसँ मतलब य बाकी ओतऽसँ हम हँ त तकर बाद अहाँके सोचैक नहि यऽ आ ओकरो मोन भऽ गेल आ मोन जब बनि जाय छै जाय के तऽ नहि होइ छै
छैेहे की ह एते तऽ माने नहि
हँ आब कुनु बच्चा सब ऊपरसँ नहि भेलै कन्फर्म नहि भेलै कन्फर्म आओर दिक्कत भऽ जाय छै कनि आय उदास छी ओहि सब बात लऽ कऽ दखी भऽ जाय केनाहु क जे आबि जाय केनाहु आ ओनाहु एक तारीख से स्कुल फेर खुले जेते
तैं न भऽ गेले क आ तऽ भऽ गेलै गे
हँ पन्द्रह दिन बीत गेलै उएह माँ कहैत छथिन जे एते दूर से ऐथिन आ दसो पंद्रह दिन रहनाय नहि हेतै तऽ ओ आबै के मैएन भेलै
छैहे की फायदा हँ छैहे की तेएं न हमरा पंद्रह दिन छुट्टी भए गेलै ने एकरा सब एतयसँ पहाड़ी गेलियै ओतऽसँ ओतय गेलियै
हँ हँ एमहर ओमहर
एम्हर उम्हर मे टाइम पास भ जाय छै पते नहि चलै छै कय द क बीत गेलै
अरे घूमय फिरै वाला समय ने एनाही बीत जेतै तु अच्छा घरमे फेर समय नहि बिततौ हगै मई जे मई नहि जून जे पैघ भेलो हन हमरा सबके लिए बता नहि सकै छियौ
ह्ह ह्ह
करे बितबे नहि करे कियाकि अई साल शुरुआती भेले तऽ मतलब फरवरीए सब सँ हमरा घर में काम लागि गेले तऽ ओ ओहि सब मे फरवरी मार्च केनाहु मतलब केना बितलै आब बुझिते छियै जौन मिस्त्री एक दिना त एक दिन नहि हेतौ हल्ला गुल्ला त ओहि सब मे दू तीन महीना चलि गेलै अप्रील मे बुच्ची क हमर नै छथिन तऽ हुनकर जैधिके बियाह छलै तऽ ओ बुझही एक करोड़ रुपैया खर्चा केलकनि बियाहमे ओकर हँ ओकर लड़का वाला कहलकै जे हम गांवे मे ओकरा सबके रहै धनबादे मे करब कहलकै नै गांव मे करब तऽ बुझही गांव में उ शहर के पूरा व्यवस्था क देलकै एते बढ़ियां शादी केलकौ ओ मने की कहियौ पैसा रहै लोक हँ एते बढ़िआ तऽ ओइमे आब हुनका घरमे तऽ सभसँ मिलते परिवार छै तऽ ई बात नहि छै जे ओइमे जाउ ओइमे नहि जाउ तऽ हुनका ओहिठाम जायके हेतै तऽ ओहि बियाहमे गेलियै ओहि बियाहसँ आबिते आबिते हमरा एत जे हमर जे छोट सभसँ छोट देवर छथिन हुनकर शादी रहै मई में तऽ मई मे पूरा उएह बितले मतलब आ ओ बियाह स पन्द्रह क शादी रहै एम्हर एक म‌ई के शादी रहै त सोचियौ ओत से एलियै तकर बाद फेर लोक सब आबऽ लगलै शादी वादी हो गेलै आ मई मे शादी रिसेप्शन सन भए गेले सब एला गेला चलि गेले तकर बाद जे जून एलै ओ जून बितबे नै करैत ताबेत काजो समाप्त त घरो काज काज परोजन ह ओ नहि बीतैगे जून लागै कि
ह्ह ह्ह आब ओहि आर तऽ बैस तऽ दु हम तऽ दुइए जूनके एक जूनके पहुँचलियै दू जूनके एनिवर्सरी छलै कहलियै बनायब एबै एहि बेर खरीदबै सरी त एहन बनाउ जे यादे रहत
ओहै तऽ कहलियै अई बेरका एनिवर्सरी तऽ ओ बिसरबे नै करतै तेहन सुन्दर बनि गेलै
हँ छैहे कि
आब देखी
नहि जून त हमर तऽ फुरदन बीत गेलै घुमैेये मे एहि बेर कतबो गर्मी रहे हँ हमूँ रश्मि एहि बेर आइगे लग सही में तत्ते घुमलिये ने नजर लगा देलक मोगी सब हम गै एहन बीमार पड़लियौ जे पूछ नहि आ हम तऽ एतऽ आइ फेर रश्मिया दरभ्ंगा एयलै तऽ ओकरा उठनाइ गेल बैसनाई अथि भ गेल रहै
त ओकरो मोन खराब भ
हँ ओकरो भऽ गेलै हम कहलियै गे नजर लगाय देलकौ मौगी सब तत्ते घुमलही
ह ह ह ह ह तु सब जोरी बना बना क जाही
सबसे नौ नौ बजे राति क हिनका ई त बेचारा सोनू जी त देखने सुनने हुनका ते नहि फरफरी आ बारह बजे क हमसभ घुमल करी
एत्ते राति तक गांव मे सही बात लेकिन ठीक छै एते दिन पर गेलही दू गोटा रहीं
हँ सएहे छलै नहि बुझ अनुपम छलै गौतमा छलै ओहिके बाद ई रश्मि आबि गेलै तऽ हो हो त खूब आ रतबी देर ओहो रहलै तऽ मजा खूब एलै फेर ओ चलि गेलै तऽ नीके नै लागै नै एकरे सबके नीक बच्चा सब खेले वला केओ नहि रहे आ ओकरा अंगना जाय छै से त अभिधेशवा मारै छलै
ओ किया
ओ ख पता नहि ओकर सबके आदत छै ने अपन खेले के धु क के अथी कपड़ा बान्हि बान्हि के ने गोला होइ छौ
त दू दिन मारल ओय के बाद सब गेनाय ये सब छोड़ देलकैंह नहि मे नहि जाउगा वहा भैया मारते है
ओ तऽ ओ तऽ पैघ छै दसमोक क परीक्षा देलकै ओकरा एते नहि बुझब आबै
छै ओने बुद्धि
हँ
हूर हुरदंग वला बुद्धि छै पै की छै बर्बाद करै छथिन दादा चाची
हँ तऽ ओ आब तऽ दोसर अगना चलि गेलखिन ओ सब
हँ दोसर अंगना
ओहै ना अङ्गनासँे पहिले अङ्गनामे नीक लागै लोकसभ रहै ने ताहि दुआरे आब
दी आब ते जे एक त अगना टूटि गेल जे घर बनेने रहौ दादा ओ घरके देवाल टूटि गेल छै ने
पूरा फर्द भऽ गेल हेतै
ह इम्हर कटहर के गाछ एम्हर ओ देवाल टूटि गेले अगंना कोनो अगंना लागे छै लागे छै जे कोन जंगल कोन तऽ हम कहलियै से ई घर अ जेओ अगंना मे से निकलले नून रोटी मे सब सुखीे छै एगो ई दुनू घर छोड़ि
ओएह तऽ हमहु कहलियै जे हिनको सबके अङ्गना छोड़े दे अंगगने
अनुने छै एहन पूछ नहि कोन लागता तऽ लाग छै झपटै छै
हँ लागे घर घुसबी ने लागत मनहुस फैलल छै एगो मतलब हँ नहि छै तय
फिर लिय अगंना जाय के मोने नहि करे राति तक बाहर में घुमैत रहिये मोने नहि करे अंगना जाइके
की मोन करतै न लोक न ऊपर स दखै मे घर दुआरि सबके घर बदललै लेकिन अपन अगंना जस के तस रहि गेलै किछु बदल नहि भेलै
आओर एक बड़ इम्हर से ओ टूटि गेल छै इम्हर से टूट के फाटि गेल छै उमहर ओ कठहर रोप देने छै उम्हर से
हँ उ एते एते पत्ता गिरे
हँ कोनो लागे छै जे घर दुआरि लागै छै
ह औहे न जे दिहिन